की छै
एक नम्बर छै ई अपन सभके मिथिलामे जे ई आरकोच बनैए से केना बनै छै
एरकोच तऽ अहाँ एखन अहाँके एकदम ताजा ताजा भेटत
अच्छा
एर कोचक पत्ता अहाँ पहिले जे छोट छोट साइजके रहैत छै
अच्छा
से वला अहाँ तोड़ू किय तऽ बेसी जुआएल जे अहाँ तोड़ब तऽ ओ अहाँके कब कब लागत आ तोरहियौ त कालमे अहाँ ध्यान रखबै जे हाथमे ओकर रस नहि लागै। नहि तऽ अहाँके ओन्ने करदाकेँ छूटत हाथक छूटैत रहै छै कपड़ामे लागि जायत तऽ छूटबो नहि करत
हँ से तऽ छैे
हाथ मे लागत तऽ उएह छै जे टाइम लागत सुूटीमे आ ओकरा अहाँ छोट छोट पत्ताके तोड़ि कऽ
अच्छा
सिलौट लोढ़ी जे होइए ओहिपर अहाँ पहिले एक एक टाके ओछा दियौ ओकर बाद अहाँ बेसनकेँ घोरि लिअ
अच्छा
आ ओहि बेसनमे मसाला मसलीसभ दऽ दियौ
अच्छा
उपलब्ध रहै धन्नी बुकनी सब्जी मसल्ला ईसभ जे छैय तरकारी वलाा मसाला जे होइ छैय
अच्छा
से सब अहाँ ओहिमे कनि कनि क जीरके पाउडर नून
ईसभ दऽ कऽ हरैदि
अच्छा
ईसभ दऽ कऽ अहाँ ओकरा मिला लियौ खूबके आ ओकर बाद ओ जे चपेतल जे पत्ता रहे छैय
अच्छा
ओहि पर अहाँ लेप लगबैत रहियौ। फेर ऊपरमे अहाँ पता देने जहियौ। एन एहि क्रममे अहाँ लगभग छओ सात बेर ओकर मोटाइ देख लेबै। कनिये कनि रोल जकाँ बना कऽ ओकरा देखबै जे ओकर मोटाइ कतेक के अहाँ रखै छियै। ओ लोरहा जखन बनि लोहा कहै छयै ओकरा।
ओ
ओ लोढ़ा जखन बनि जायत
ओकर बाद अहाँ फेर ऊपरसँ ओकरा बेसनसँ लेप लगा दियौ।
अच्छा
आ ओकर बाद अहाँ गोल गोल से ओकरा हाँसूसँ काटि लियौ। आ आ लोहियामे तेल दऽ कऽ ओकरा छानि लिय। ओकरा तऽ अपन सरिसोवला मसाला ओहिमे पड़ै छैय हिंग दियौ खट्टा दियौ मरचाइ दियै नून कनि तेज रखियौ तखन देखियौ जे लक उड़ि जायत। खााय मे अहाँके तेहन होइ छैय।
एक नम्बर भऽ गेल। आ एरकोचके अहाँक सागो ब बने छैय कोई कोई सागो बनवे छैय।
सागो बनैय ओकरा साग तब पहिले तऽ ओकरा काटि कुटिक धो लिअ मोटे मोटे कटबै बेसी ओकरा पातर क ओते क नहि काज छिय ओकरा काटि कऽ आ आ काटि मोट मोट काटि कऽ धो धा कऽ आ कोनो वासनमे चढ़ा दियौ।
अच्छा
कतेक गोटेकेँ देखै छियनि जे सौसे पत्ता तऽ सोस पत्तामे की भऽ जाइ छैय तऽ ओ कखनो कालके सिट्ठी जकाँ सेहो निकलि जाइत छैय। तऽ आ ताहि दुआरे जे ओकरा काटि कऽ देबै।
कह आ कोनो मेहन तऽ भेलै ने ओकरा काटि लि मो मोटे मोटे काटि लिय लोहिया मे के द दियऔ कनि पानि द के ओकरा उ सन लिअ ओ तऽ फट सिना बनि जाइ छैय। बड कम समयमे अहाँके एक नम्बर
आ एकोच के साग साग के ई छैय महत्व जे आँखि के लेल बड नीक छैय। छैय
सेहो भेलै
सेहो भेलै अपन
खाइमे अहाँके चटकार लागत।
चटका दू टा चीज तऽ बड नीक लगैत रहैत छैय। एकटा अहाँके तिलकोरक तरुआ।
तिलकोरोक के तरुआक अहाँके ब खासियत
बड खासियत छैय।
ओकरो अहाँके बहुत सारा बीमारी म
बड्ड फायदा करैत छिय ओ
तिलकोर अहाँके बड फायदा करै छैय हँ तखन की होइ छैय तऽ बेसी छनुआ मनुआ कनी शरीर ल
शरीर के लेल
हानिकारक सेहो होइ छैय। तिलकोराके तरुआ अहाँके बिना तेले नहि बनत। ओकरा तेल कनी पुष्टसँ लगै छैय।
पुस्टोसँ लगै छैय आ बिना पिठारे नहि।
पिठारे नहि कुरकुर हेबाक चाही।
कुरकुर हेबाक चाही।
तखन ओकर एकटा साग वला सेहो तरुआ बनैत छैय। ओ काइट काइट क
हँ सेहो बनैत छैय आ एक गोटा कहलनि जे ओकरा तइर के अहाँ के रस सेहो बनैत छैय।
नहि ई तऽ हमहुँ ने खेने छलहुँ।
लेकिन सभ बहुत गोटा कहलनि जे ओकरा तर कऽ आ फेर ओकर रस बनाउ। आलू तालू खट्टा तट्टा द के तऽ अद्भुत बनी।
ओ ई सब तऽ छियै जे आब जेना देखियौ ओले क ओल अहाँके जे खाायमे लागत से पुछू नहि तहन तऽ आब छै जे गाम वला जे ओल छैय से आब कम भेटै छैय। बाहर वला ओल के बेसी प्रचलन भऽ गेल ओ अहाँके कब कब नहि हे
कब कब नहि होइ छियै।
आ गामवलाके स्वाद अपूर्व होइ छैय। लेकिन अहाँके कब कब लागत।
बड्ड कब कब लगै छैय गामवला तऽ देशीवला तऽ बुझू तऽ
लेकिन ओल के सन्ना अहाँके एखन जे भोज भात मे बनल है से अहाँ
आनन्दित छैय।
ओ ओ बता नहि सकैत छी। अद्भुत छलए। ओल के सन्ना मे अहा के नेबो हरीयका मिर्चाय मिर्चा सरिसो के पीस कऽ ई तऽ होइ छैय जे खाइते रहि जाय। दाल भात तऽ सन्नो जे भेट जाय तऽ
वाह ओ तऽ अद्भुत छैय।
हो तऽ नहि रहै छैय जे छोड़ी खाइते रहि जाय।
आ होइतो छैय भोजवला अहाँके सन्नास
तैं ने छैय गाममे अहाँके कम खर्च होइ तरकारीमे शहरमे अहाँके सब चीज लियअ पड़ै छै सब चीजमे खर्चा छै
हँ गाममे अहां नहि आनि सकलहु तऽ अहाँ किछो बना‌ लिय
किछो अखने जे बाड़ी मे पटुआ के साग अछि
बाह ओ तऽ आओर अदभुत
ओ पटुआ के साग अहां पु छू नहि जे केहन होइया काल्हि अहाँके पटुआ के साग बनत
वाह
आइ छलहुँ जाय लए तोड़य लए लेकिन जा नहि सकलहुँ एहि दुआरे जे पानि जे पड़ल छै ने से पूरा था थाल भ गेल छै आ ओहि थालमे लऽ कऽ गेनाइ मुशकील श्किल छला
आ तैओ पटुआ साग तोड़य लेल जाय त एकटा कैँची लऽ लेब कैंची लऽ कऽ जे पटपट तोड़ि लिअ
सएह सभ आब काल्हि आब जँ समय ठीक रहल किया तऽ मेघ ततबा लागल ऐ जे
ह मेघ एतहु आयलए प्रचण्ड तरहसँ
सएह छै आ बरसातक अहाँके एकटा अलगे अहाँके बुझायत किया तऽ ओमे से अहाँके बेंग टर ट् र टर ओ अहाँके असान्त मचौने रहैया
ओ बेंगके तऽ पुछू नै
विभिन्न प्रकारक अहाँके कीड़ा मकोड़ा केैं केै केैं केै चारू साइड से अलग अलग आवाजमे आ एतबे ने ओहि दिन जे हम सभ उपनयन दिन जाइ छलहुँ उ हकार दै ले एतुका प्रचलन छै जे कोनो भी पाबनि तिहार या विवाह दान होइ छै तऽ हकार देल जाय छै लोक के बजबै
बजबैके
नोत देल जाइ छै जे आउ अहाँ भोजन करब तऽ एहि सबके लेल जे छै से हकार दै लए जाइ छलहुँ एक अंगना मे जे गेलहुं से तेलिया लहल लह
बाह
आब ओ बच्चा सबके लऽ के गेल छलहुँ की जे टहलो लेब आ हकारो दिया जेथी
ओतय से बचलहुँ कहलियै चल भाय जेना तेना क के ओतय से निकले छी दोसर ठाम जे गेलोऔं त बड़का घहुमन
बाप रे बा
बुझियौ जे सभगोटे बाल बाल बचलहुँ
बाप रे गहुमन सांपके तऽ एखन बड्ड प्रकोप छै
ताहि लऽ के बच्चा के छोड़ल नहि
बरसातमे सएहसभ छै बड्ड दिक्कत ई दू महीना जे रहतै
वएह गहुमन सांप छलए अहाँके लहलहाइत ओतयसँ हमसभ भगलहुॅँ बच्चा सभके लऽ कऽ मोटरसाइकिल वला कहलियनि नवीन के जे जाउ अहीं जाक' कहि दियौ गाड़ी छै आब तुरतमे तऽ ओतय से गेनाइ बड मुश्किल छलय ने डर भऽ गेल
डर भऽ जाय छै
नहि गेलहुँं तहन उएह जा कऽ हुनका कहलखिन। आइ गेल छलहुँ तऽ कहै छलथि। गहुमन द्वार अहाँ सब नहि एलहु तऽ की करब डर भऽ जाइ छैय ब बच्चा बुच्ची लऽ कऽ अपनो बच्चा नहियो रहत तऽ अपनो तऽ डरे होइ छैय।
ओ तऽ तेन रहै छैय जे
बरसात में अहाँके इएह सब दिक्कत छैय। बहुत चि नीक छैय तऽ बहुत चीज
वएह घर में सबटा चीज रहे घरे मे रही। तखन बरसात बड्ड नीक।
आ से नहि भेल आब देखियौ एखने जे कए गोट ओते के अंगना मे जे छनि से खर पतवार छनि।
अच्छा
आब ओ चूबै छैय। एलवेस्टर देल छैय ओ कतौ कतौ फुटि गेल छैय तऽ ओ चुबै छैय। नका लेल ते ई बरसात जंजाल भ
जञजाल भऽ गेलै।
चुबि जाइत अपनोसभके भगवती घर जे अछि से चुबैय।
चुभी या
पानि पड़त तऽ पूजे नहि हैत। तऽ ईसभ समस्या छैय। ईसभ समस्या तऽ बड्ड छैय। तखन तऽ बहुत चीनीक छैय तऽ अखने झौआ नेबो जे से प
बाप र बाप जब आ नेब त
ओ झौआ नेबो तऽ अहाँके भेटबो ने करत।
ह जौआ नेब आ तऽ ओ त रहै छैय अपना जगह पर।
कागजियो नेबो जे छैय से एहन स्वाद लागत कागजी नेबो
ओ कागजी नेबो के जे चाय पीबू
अद्भुत होइ छैय आ दालि वहाँ तऽ कागजी नेबो रहत तऽ दालि भातक आनन्द अहाँके दुगुना भऽजैत छैय।
तऽ ईसभ चीज तऽ अहाँके एहि समयमे लाभदायक बड्ड छै दू चारि टा चीज के ध्यान मे रखैत
हँ आओर सभटा अहाँके लाभदायक छैय।
लाभदायक छैय।
सएहसभ छैय कुकुर से चारू साइडसँ भूकैए।
ह
ओकरोसभके अहाँके रहैत छैय ने एखन छै दसटा लोक कतहुसँ कतहु तौ गेल गेल आन ठाम आन समयमे कनि शान्त रहै छैय लोक। तऽ ओकरा सबके होइत रहे छैय जे किया आय